ओ नमस्कार बहिन।
नमस्कार-नमस्कार, की सब ठीक छै?
हँ सब ठीक छै, अहाँ के सब ठीक छै?
हँ हमरो ठीक है। आपन कहू?
आ हमरो सब ठीक यैऽ।
खाना भऽ गेल?
हाँ सब भऽ गेल, अहाँके भेल?
हमरो भऽ गेल, की सब भेल खाना?
हमला तऽ भात, दाल, चोखा, तरुआ तीमन सब भेल।
हमरो भे रोटी, सब्जी और च-अथी बनेलू हैं। की कहियौ? दिन में लेट भऽ जाइ छै ने।
आहाँके बाल बच्चा सब ठीक यैऽ?
हँ ठीक है, अहाँके?
हँ हमरो सब ठीक यैऽ, तऽ की करै छियै?
कुछो नैय बैठल छी, सब काम कयै कऽ न बत होइ छै, की कहू?
हँ-हँ। और कहू?
हमरो सब ठीक
हेलो।
अहूँ के नैय अबैयाऽ। ओहि ख
आब जाइयैऽ?
हँ। त यौ
ठीक येऽ
हँ ठीक है।
की करै छियै हँ हमरो सब भऽ गेल।
केखन उठय छियै अहाँ भोरे कऽ।
हम तऽ भोरे पाँंचे बजे उठै छी। तऽ बाल बच्चा। भोरे उठत कि काज झाड़ू बहारू खाना पीना बच्चा के टिफिन पैक, करै छी बस्ता सइतै छी, अहाँ की सब करै छियै।
हमहु तऽ की कहू हमरा तऽ चारे बजे उठ के रहे छैय छ बजे नै स्कूल, स्कूल जाइ छैय ई सब तऽ पहिले उठे छी झाड़ू लगाबै छी तऽ पोछो दिनेमे लगा लै छी। तऽ सबके टिफिन बना दै छी बस तो तऽ हमरे सैईतऽके ऽके रहैया सबके तैयारो हमरे करऽके रहैया तब नै फेर सबके तैयार तैयार कऽ कऽ स्कुल भेजै छी तब हम दिन घरके खाना ताना बनाबै छी। फेर चाययो ने बनाब के रहै छैय।
अच्छा अच्छा अहाँके घरवला सब ठीक यऽ।
हँ हँ ठीक है।
तऽ हँ हमरो ठीके छथिन।
कहाँ गाँवमे रहै छथिन की।
हँ आब तऽ गांवेमे रहै छथिन आब बूढ़ भेलखिन नऽ
हँ से तऽ छैय। ह
बाहर मे आब,
अहां के घर वाला तऽ बड़ा गुणी छथिन।
हँ हँ।
आब के कमाबैया तऽ।
आब वही खेती पथारी, गाय सबके देखै छथिन।
अच्छा अच्छा गाययो रखने छथिन।
हँ हँ गाययो छैय दूगो।
ओ तऽ कु टीओ सानी लगाबैत हेथिन अहाँ घरके काम करैत हेबै।
हँ हमसभ घरके काम करैत छी घरके जे काम होइएा।
गाइयो रखनाइ एगो अथिे के बात छैय दिन। भोर हो उठय पड़ैत छैय दुहाबैय पड़ैत छैय फेर साँझके दुहाहू। ख अथि दिओ ओकर भुस्सा दिओ कुट्टी दिओ।
ह घर वाला के कपड़ा लत्ता बच्चा बुतरु। के कपड़ा लत्ता सब ने देखऽ पड़े छैय।
की कहू हम तऽ तीन बजे खाय छी, एते काम रहैय यैं भोरे उठव उठ उठै छी तैयो काम पूरा नहि होइए, अकेले नहि करै छियै।
हं सास के कपड़ा धुओछी हुनका सेवा पानी मे कोनो कमी नहि रखै छियै।
से त रखै रहै छै, रखबै त अथियो नही हैत अहांके। सुनहो नहि पड़त।
हँ-हँ औ
अभिये हम कपड़ा खींच क एलू हैं, तऽ सोचलु अहाँ से बात कऽ लि अहां त फोनो नहि करै छियै।
आहां कोन करै छियै।
अहाँ कहाँ करै छी, हम केलु तब अहाँ बतयेलू हैं अभी।
हँ- हँ आब तऽ समयहे के पता नहि चलै यैं।
बूझियौ ने तीन तीन बजे अभी कपड़ा खींच के एलू हैं, तऽ सोचलु बतिया लय छी आइ काल करैत रहै छी। तीन बजै छै, फेर चारि बाजि जाइ छै, त फेर चाय बनाउ फेर खाना रातिके बनाउ त टाइमे नहि मिलै छै।
हँ ए बड्ड काज भइयो जाइ छै।
की कहू कपड़ो एत्ते गन्दा भऽ जाइ छै ने आ गर्मीमे तऽ बड्ड गन्दा भऽ जाइ छै।
बच्चा सब के त औरो कपड़ा कारी कुट
हँ, आ स्कूल मे तऽ उजरे-उजरे कपड़ा दऽ देत।
हाँ हँ।
खाना मे कहत तऽ ई नहि खैब, उ नहि खैब, आब सबके स सबके पुछैत रहू। की खेबै की नहि सबके शौख पूरा करू, कोई ई नहि खैत, तऽ कोई उ नहि खैत, ककरो ई नीक लगत त ओकरा उ नहि नीक लागत।
उहें बात हमरो बाल बच्चा में छय, कहै छय ई नहि खेबौ, उ नहि खेबौ। मैगी खाली मैगी, पास्ता आ दियौ।
ताबे आइये देखियौ ने परोड़ आ आलू के सब्जी बनेलियै त अलग से हमरा चोखा बनाबऽ पड़लै। कहलकै हम आलू परोड़ के सब्जी नहि खेबो आब बुझ
आ हमहुं आइ कद्दुआके जे बनेलऊ, तऽ हमरो बाल बच्चा सब कहलक ई नहि खेबौ, ई नहि खेबौ, तो ओकरा सब ले तनी आलू के भुजि -या बना देलियै हें।
बुझियौ गर्मी मे दू-दू गो बनाबय के मोन करै छै, ओकरा सबके के बनाबऽ पड़तै तब ने बुझतै।
हँ। की करियै उंहो सब बच्चा छै, बना दै छियै जेहे खा लेतै।
हम्म की कहू दिन मे फुर्सते नहि मिलैया काज से, त नहि त फोन तऽ करबे नहि करैत रहू।
पुछियौ। हँ अभी स्कूल से ले ते सब के जूता, कपड़ा, लत ता सब खोललहुं हें, खाय ले देलहुं हें।
अहीं खोलै छियै जुता सब?
हँ हँ की करू बच्चा स बड बदमाश यऽ क अपने नइ खोलैये।
पहिले तऽ हमरो नहि खोलैत रहे, पर एक दिन दबारलियै तऽ आब अपने खोले छै।
नइ नइ हमर तऽ नइ खोलै छै, अपने से। हमरा तऽ काम करय स फुुरसते नहि मिलैया। आराम करऽके तऽ तनिको समय नइ मिलैया।
तऽ कए गो बेटा है दू गो बेटा है अहाँके?
हँ हमरा दूगो बेटा एगो बेटी है।
दुनू एते रहैय कि?
हँ दुनू अभी छोटे छोटे छै।
बेटीके बिआह कऽ लेलियै?
नहि अभी नहि केलहुं हें।
जा तऽ कर कहिया करबै?
अभी बेटी सभसँ छोटे छै।
ओ तऽ बेटा के कोन कक्षा में है?
बेटा दु दूसरा मे पढ़े छै।
अच्छा तब त बड्ड छोट है।
आहा के बेटा कोनमें पढ़ैये?
हमर अभी नौमा मे है, एगो छठा में है।
अ बेटी के गो या यै?
ए बेटी नइ है।
तब तऽ नीके है।
तें ने बड्ड काज करऽ पड़े छै, अकेले छिये अहा के तऽ हे तैयो छौ छोट है अभी।
आँ
के एगो सुविधा हयत जे काज करत अहाँके?
की कहे छी आब साँझ, अभिये से सोचे छी जे साँझ में की नश ता बनेबै?
एहे त रहै छै। हमरो आब कते तीन बजे छै? ने आब जेबइ कनी देर में चाय पीबै बना कऽ ह
ट्यूशन भेजबै की कहै छी?
हँ से तऽ रहै छै ओहोसभ जाय नहि चाहत एते गर्मी रहै छै। एक दिन जायत एक दिन नहि जायत बुझियौ पै सा नहि लगे छै कोचिंग में?
हँ हमरा तऽ बड्ड काज रहैया, भर दिन व्यस्ते रहै छी।
तै ले तऽ फोन नइ करै छियै अहाँ।
हँ हँ सही कहलूँ। आहाँ के
देखियौ ने एते गर्मी छै, तऽ रात मे भुजिये रोटी बना लेबैय। की करबै दिनो मसाला, रातो मसाला पेट खराब भऽ जाइ छै।
हँ हँ सही कहलियै। फेर रातो, ह हम राति मे चोखा रोटी बनायैब पेट सबके खराब, पीए,
आइ तऽ शुकर हैइत मछली सब नहि खाय छियै।
हाँ, हाँ। खाय छियै, लेकिन हमर घरवाला के आब नहि खाय छथिन ई सब चीज।
किया छोड़ि देलखिन।
तऽ अच्छा नैय ने लगै छैय, उ नैय खेथिन तऽ हम केना खा लेबैय।
हँ से तऽ रहैय छैय, आहाँ एबो नैय करैय छियै, हमरा ओता कहियो।
आब समयही नहि बितैया देखियौ एक दिन कहियो आयैब। टाइम अगर भेटत तऽ नहि तऽ अहीं आबु न।
हम की कहू हम अकेले नहि छी, छोड़ियौ के एबैय ते हम के देतैय खाना सबके।
हाँ से तऽ हैै।
आबू तऽ अहूँके एक दिन खुआ दैब मछली अहां के थोड़ी मन से उतरल है।
अच्छा हाँ, हाँ जरूर आयैब।
एबैय कहिया।
आब अभी केना कहू।
आबयै के चाही, अबैय नहि छियै कते दिन भेलैय दुनू सखी के भेट तऽ केला।
हाँ, हाँ अगर हम कुशल मंगल रहैब तऽ जरूर आयैब।
हँ हँ आयैब। बहुत दिन भऽ गेलैय ने मुर्गो नैय खाइय छियै, बनबे नैय करैयै कि खेबे नैय करैय छियै।
नैय खाय छी उ मुर्गा हम खाली मछली खाय छी।
तऽ उहो ते नहिए आब बनैत हैइत घरमें।
नैय बनैय छैय, बच्चा बुतरुक सब खाइ छैय अपन।
ओ खाइयै तब तऽ दू, दूगो खाना बनाबैत पड़ैत हैइत।
हँ हँ ओकरा सब ले मीट-माछ हम अपना दुनू जीव ले कुछ और बनाबै छियै।
हमरो सबके तऽ बनाबै पड़ैय छैय, एगो छथिन ने सास तै लै खाना बनाबै पड़ैय छैय।
हँ हमरो तऽ उहै छथिन रोज हुनका दूध चाही एक-एक गिलास।
हाई अभी के दूध पियै छथिन एते बूढ भऽ कऽ।
हाँ ये अभियो दूध पियै छथिन।
हमर घर में तऽ केकरो दूध निक्के नैय लगैय एक किलो लैय छियै बस चायै सब पियैया जबरदस्ती बच्चा सबके रातमे पिया दै छियै।
हमर सास के दाँत नैने छैय इहेलै दूध रोटी अपन गुड़ के खाय छथिन।
हँ से ते छैय नैय खेथिन तऽ जिथिन केना।
हाँ ओहिके बाद रात के बर्तन धुऊ फेर बच्चा बुतरूक के होम काजे कराबू।
हँ हमहूँ तऽ रातमे बर्तन सब धो कऽ। ओकरा सबके सवालो ओ सब नैने बनेत बैठ के ओकरा सबके बनवाबऽ पड़ै छैय।
हँ फेरे भोरे जल्दी।